या।
हा कहिड़ो हाल आ, जय झूलेलाल
जय झूलेलाल भैया, मां बढ़िया तूं ॿुधाए?
हा- हा, बाटी मां बि बढ़िया।
ॿियो ॿुधाए?
बसि, तहां ॿुधायो छा ता करो?
किताब
छा ता चओ? तहांजी आवाज़ नथी अचे।
चवां थी किताब ती पढ़ा।
कहिड़ो -कहिड़ो?
हू मिलियो उ न पाण
सच नामो हा मां तहांखे इय ई थी चवां की न सु ठो हा छा मूंखे बि पियो आहे किताब पर मां पढ़ाई ई नथी।
पढ़ण खपे पर सभु सिंधियुनि खे जरूर पढ़ण खपे।
अ न छा आहे अहिड़ो सचनामे में ॿुधायो थोॾो?
पांजो पूरो
तहांजी कटिजे थी आवाज ई कटिजे थी।
चवां थी ई जो पंहिंजो सिध जो राजा हो न
हा हा हलो हलो
होन हुनजे राजा दाड सीघं सुञाणो न तहां?
हा हा
त हू ब्राह्मण गराने जो हो कयो सिंध ते, हू पहिरीं
ह
ह वक़्तौक़ में त मतिलबु उते वियो हुयो, राज राजा राय सहसी वटि वियो, हुन वटि वञी करे नौकिरी कई, पोइ हुन जी ज़ाल क शादी करी हुनजे ज़ाल खे शादी करे उते राजा थी वियो, ऐं ॾाढो ई मतिलबु वीर योद्धा हुआ। सभिनि जॻह हुनजी
हा मूंखे बि आहे, मूंखे बि आहे अहिड़ी।
राॼ कयो हिन सिंध ते। हा।
न मां चवां थी, मूंखे बि आहे अहिड़ी किताब, पणंदमि मां बि हिनमें।
ढी ख़ुशी आहे। मां बि अ खाई आहे सोच थो खपड़ा
अच्छा सुठी हूंदी किताब, मां बि पढ़ंदमि ॾिसंदमि छा आहे अहिड़ो?